बड़का बौआमे तऽ हमस कि नर्वस भए गेलौ रह। तऽ ककरो देखने रहि जे घरमे जे ककरो सिजेरियन भेलै रहै बाबू आ पहिल पुतहु रही साउसु ससुर ओहोसब घबरा गेलखिन जे आब की हेतै
हूँ हूँ
लेकिन बहुत दिक्कत भेलै बड़ काबय मे बहुतदिक्कत ईत डॉक्टो गलतपकड़ा गेल रहेए अ गोपाल शरण के पत्नी रहथिन कल्याणी सिन्हा बहुत जादा पेट क चीर डलकै रह तेरह ते टाका रहे लागल पेट मे
तऽ बहुत ओई बेर नर्वस रहै फेर तऽ करीब छ साल बाद हमरा ई बेटी रहल।
पेटमे
हूँ
मेन छै कि हमर बड़की सासके जे दूटा गोतनी छै ने तऽ हुनको दू दू टा बेटे छै दुनू गोतनी के आ
अहाँके बेटी ला हँ हँ अहाँके बेटी ला मोन लागल हएत
हँ तऽ हमु एलौ हमरो बेटे भेल हमर छोटकियो गोतनीक के बेटे भए गेल तऽ सबटा बच्चा के चाची राखी ककरा बनबै तऽ हमरो बरकार बौआ के छ साल भए गेल न तऽ हमरा सबके भगवती छै ज्वालामुखी के गबर तऽ भगवती कहलियै जे हे भगवती आब दबहक ने तऽ एकटा बेटिए दए दिहऽ
दे दी ह हँ हँ
तऽ एकरा बेर हम एते नर्वस नै रहीयै डॉक्टर लग जाये ने डॉक्टर कहै कि अहाँ की चाहैयै तऽ हम कहियै बेटी त डॉट ट से अहाँके पहिलीक बेर बेटा एतय अहाँ कहै छियै बेटीे नै डॉक्टर सब हमरा नै छै हमरा ई वंशमे ककरो बेटी तऽँ आ एहन भेलै जे भगवान देलक एतेक सुन्दर बेटी देलक यए जे तकर चर्चे नै यए
बहुत खूब नीक ह एखन तऽ ओतऽ हाथे हाथे जाए हेत जन्नीसँ अबैत हैत ओनीसँ
आ तऽ ततें आ ततें अहाँके ई भए गेल यए अखला कमला जे तकर चर्चा नै यए
हूँ हूँ
आ बाबा घर आयल तऽ किटु किट टु भैर दिन बाप गेल तऽ सात बेर फोन केलक किटु कत छौ किटु कत छौ खने ट्यूशन खने इसकुल आ एहन भेय गेल या जे अहा के एक रतती गन्दा तन्दा कपड़ा पहिर लैत की एक रतती गंदगी मे चइल जायत त एकरा एहन रिएक्शन के जाइ छै आइयो बीमार पइड़ गेलै रहय दिनमे एकर चाची आनने रहै कपड़ा तऽ ओ दिनमे खुशी भए कऽ अपन पहिर लेलक मम्मी आइ पिन्ह लियो कहलियै पिन्हले उ पिन्हलक ओ कपड़ा मे पता न पॉलिस्टर मिक्स रहे की की रहे एहेन एकरा सोउसे देह पितोंहिया भए गेल जे सब परेशान भेए गेलू तऽ पितुमिया भेलाके बाद उहाटा नइ ने होइ छै उल्टी तुल्टी बुखार सभ भए गेलै रहए
भैर दिन सब परेशान एकरा पाछू तब साँझमे जा कऽ कनि जे हम फेर दबाइ तबाइ एभीलसभ अनाए कऽ देलियै तब कनि साँझमे ठीक भेल बहुत नीक य बहुत नीक आ एकटा बेटी रहे छै ने लोक तऽ कतो मतलब लागत जेनाकि जे दोस्त रहै
हँ
हँ बारह साल भेए गेलैए तेरहम छियै तऽ हरदम देह पर पैर दे क पड़ल रहत त फोने चलबे छियै तऽ ओहो बगल मे भेर दिन आ घर आयल
एकटा साथी भऽ जाइ छै एकटा साथी मिल जाइ छै हँ वएह ने कहलहु एकटा साथी मिल जाइ छै
बेटा सबके ओते दर्द नय हैत जते बेटी के होइ छै
हँ वएह न उएह बात छै न एकटा साथी भऽ जाइ छै कतहु जइयौ तऽ पजरा धने जायत तऽ लेटियो तऽ लेटत खाइयो तऽ खा हमर बेटी तऽ कह जा कहबेन बेटीगे खो न तऽ नइ तू खो तऽ फिर हमरा खाना हँ
हँ एक रति जो मथो दुखा न तऽ ओ मुँह देख कऽ बुइझ जायत जे मम्मीके मोन खराब छै
हँ हमरो बौआ सब त अहिना बेटी मे अहिना करता
अहाँके पैघ बेटिये य नै
हँ हमरा पैघ बेटी ऐछ गेदी मे बेटा ऐछ
अच्छा
जब देखलक ने मम्मीके कनि तबियत खराब छै तऽ ओ किचन घुइस जायत
आ पीठ लागल सब काज जे बर्तन तर्तन तहन से त सम्हारब माँजब मँजब इम्हर उम्हर करऽ लागल दादी कहलक हेँ अहाँके आदत भए गेल छोरीसँ काज करबैके कहलहुँ हम कहै छियै एकरा काज करै लऽ अपने ने करै छ हँ अहाँ एकरा एखनेसँ खास धन्धामे लगा दियौ अहाँ खिया दियौ
माया आबेत हेतेय
आ तऽ ई कहलक कि दादी ई मम्मीके मोन खराब छै तोहूँ नहि कए देबही तऽ हमहूँ ने नहि कए दियह
अ तब भेलल दादी तमस आ गेल कहलक हे मायके मुँह देखलक कि एकरा ततेक अथी भए जाइ छै जे लागल जेनाकि जे की भए जाइ छै से नहि कही से एहन माय भेटबे नहि करत कतहु
हु लेकिन अपन अपन बच्चा के दर्द अपने मााय बाप जानैत छै अपन मााय बाप के दर्द बच्चे सब जाने छै सब जानै छै क इहो कहावते अछि
हँ आब एते टााक के भए गेले य ट्यूशन से एते एक रतती लेट भय गेले देखियै स्कुल जाय मे लेट भए रहल छै तऽ पाछू पाछू प्लेट लए कऽ दौड़य पड़ैत छै खुआबै लए
वएह तऽ
नहि तऽ भूखले भागि जेतै बेर भए रहल छौ नहि रहबौ भागल ओ
हँ
जहिना मा बाप बुझै छै तहिना बालो बच्चा ने बुझै छैय
बच्चा बड़ बुझै छै ने उएह ने
जो खाइत रहब हमरा सब के लेट रहत देखत मम्मी खाइे रहल छै त ई उठ के सब के दूघ गरम कऽ के द देत सबके थारी उरी उठा लेले बाबा सबके ई सब काज कऽ दय छै राति मे
वाए ने कहलिये हाँ कहलौ हय हाथ बटा दै छै एकटा जेकर साथी भऽ जाय छै मा
हाँ बहुत नीक आ सब चीज पसन्द न पसन्द हुनकर तो जैयौ ते मम्मी ई साड़ी पहिर, ई चूड़ी पहिर, एना ई कह देलौ हे गे भक आब हम बूढ़ भेलिये। इ हमरा ओत ने नीक लागे ने मम्मी हेइ पहिरी नऽ नीक लागतौ एना करी नऽ नीक लागतौ। बहुत होइ छै आट
तहन है किछ गायन उायन मे किछु गबो उबो करै छै गीत उत सब गबै छी कि नहि
आ अहाँ गाबैत छी अपना सभके भगवती घर सभ्मे जे होइए नऽ
हँ हँ एकटा ए एक एक एक आखरा गीते सुना दियौ नऽ।
हाँ एक एकरा गीते सुना दियाए।
अहैं सुना दिअ अहाँसभके अहाँशब्द बढ़ियाँ यए मैथिली बढ़ियाँ यए।
हूँ- हूँ हमरो आबे ते छैय हमरा आब कहलों हें तऽ सुना है आहों सुना दिय किछ। कुछ हमूँ सुना दै छीं अहों गाबू नऽ अहाँ गाऊं। उठाउ अहां हम देखबे जों हमरा हायत तऽ हमूँ साथ लाएग जा
अ हमरा उठाल ने होया गाल जब हमर गोत नी सब गाबे छथिन नऽ सास सब तऽ हम संग लाग देय छीये।
अच्छा अच्छा। ठीक छै हाँ सुना दै छी।
कहू
अम्बें - अम्बें जय जगदम् बें। जय - जयकार करै छी हे अम्बें - अम्बें जय जगदम्बें जय जयकार करै छी छी हें भूत - प्रेत सब झाइल बजार बे योगीन के नचबैं छी हे अम्बें अम्बें - अम्बें जय जगदम्बें जय जय कार करैं छी हे। अम्बें - अम्बें जय जगदम्बें। सुनलों।
हुँ बहुत सुन्दर बहुत
हूँ - हूँ हांँ। जगदम्बंहीं अवलम्बं हमर हें माय अहाँ बिन आ आस ककर। जगदम्बंहीं अवलम्बं हमर हे माय अहां बिन आस ककर। जों माय अहाँ हाँ दुख नेइ सुनबैं जईय अहाँ दुःख नई सुनबै तऽ जाय ये कहू ककरा कहबइ तऽ जाय कहू ककरा कहबै अछि पोत्र अही कऽ बनल टूगर हे माय अहाँ बीनू पास ककर जगदम्ब अही अवलम्ब हमर
बड़ सुन्दर बड सुन्दर बड़ सुन्दर बढ़ नीक हँ
हुॅं
बौआ सब ऽसुइत गेल दुनू
हँ दुनू बौआ सब सुइत रहल
हँ
ह तऽ सुतऽ के बेर बेरो पर भऽ गेल हमर एखन भगब्ती घरवाला घर नै छथिन या तेेन दुआरे नै त एहि समय मे तऽ हमर सबके खेनाइए होइत रहैत अछि। ह एते टा मैं तऽ हम सब उ भोजन पर बैसबे करै छी खाइत पीत एकदम बारह सारेह बारह सुतैत परैत एक‌ त बाईज जेबेटा करए छै जेतऽ पाँच बजे गामऽ निकले छथिन आऔर रूम पर अबैत अबैत सारेह दस एगारह तक बाजले रहै छै
हँ
ठीक छै तब अहूँ सुतू हमरो घरवाला इंतजार क रहल यै
अच्छा हँ तऽ बारह मिनटके बारह बारह मिनट के कोल छै ने ऑटोमेटिक अपने कैट जेतै
हँ आ म की छै न
अहां के तऽ पहिल टास्क देखे छी कम्प्लीट भ क पेमेंटो चईल ऐल
हेंहें आ बाल बच्चा नई
ईत हमर मतलब बाज किनको से गप जे केलियै तऽ की सब गप केलियै या मतलब एहिना जहिना हमरा स गप्प केलियै तहिना
हँ एहिना नॉर्मले हमर एकटा अपन बहिन रहै एकटा मसियौत बहिन रहै एकटा बहिन के बेटा रहै -आ-एकटा गोतनी रहै -अहिना सबसँ बात कए कए कऽ
आ सभके मतलब अहिना आपसमे जेना दुनू गोटे एखन बात केलियै पारिवारि निजी बात सब तहिना
हँ हँ आयहना सबचीज नॉर्मल गप्प एहिना सब चीज -आ त बहिन सब सब तऽ ढेरी ढेरी देर भायए -ने जाइ छ्थ आऽ दुपहर- मे अपन लागल रहियै खाने हम करियै खने ओ करियै दुपहरमे दू दू घण्टा बाद करियै तुरन्ते बीत गेलै
अच्छा बाह आब तऽ बरी जल्दी माइर देलियै मुदा हाँ हाँ चलू ए
नै न सठे छै तहो द दिए ने
सही बात छै बहिन सँ आ माँ स कखनियो गप सठबे नै करे छै सएह बात छै
अहाँ के कनी बुजुर्ग भऽ गेल माँं सब छोटका मोबाइल चलवई या तऽ हुनका सब सब एते ई सब पर नै छै सम्भव तैयो माँ स साँझ मे ह भौउज करलक साँझ क बीडियो खोलन तऽ ओकरा सँ
कल ऐल ह ह चलू ठीक छै वएह तऽ